हेलो हेलो
हँ अपने के आवाज जाय आंय
हँ आवाज आ रहल छै बोलियौ
अपने कै गो टास्क पूरा भेल
एहिमे बहन वला कर रहल छी हमर तऽ पूरा भए गेल छै
आ
ई पर
एहिमे दस एगारह से बारह गो भेल छै पुरा
दस एगारह हँ तब आओर बता हूँ
आओर सभ ठीक छलै अहाँ अपन बताउ अहां भी ते बात कर रहले ते अहां के भी त कमाई भैए रहल छै पैसा खाइए जाइ बातो करै वला के तऽ पैसा मिलिये जाय छै न
नै या आबै
रूम कहाँ एलकै पैसा अहाँ कहलिए दो दिनमे
उ जा प पैसा पेमेंट ठीक छै
हँ ह
िनने
हँ दू दिनमे अहाँ कहलियै ने सायद एकाउंट पर नहि एलतै हमरा पैसा उहे मे तेरह सए पच्चीस रुपआ भए गेल छलै
आओर पैसा नै आएल सा सात सए पच्चीस रुपैआ उ सात सँ चौदह दिन